हेलो
हेलो
नमस्कार मित्र।
नमस्कार नमस्कार सब ठीक छैय?
सब ठीक छैय।
तो आइ हम सोशल मीडिया पर मिथिलांचल संस्कृति पर एकटा सुन्दर वीडियो देखलियौ। ओहि वीडियो देखलाक बाद मन में बहुत रास प्रश्न उठल तैऽ सोचलू अहाँस गप कै एहि विषयमे विस्तारसँ किछु जानकारी ली।
बहुत नीक विषय उठैलु मिथिलाक चल संस्कृति बहुत पुरान समृद्धि आर गौरवशाली अछि। जतेक जानबै ओतेक गर्व महसूस होयत।
हँ हम सुनैत रहै छी जे मिथिलाके अपन अलग भाषा रहन सहन खान पान पर्व त्योहार त‌ परम्परा अछि। मुदा हम एहि सभ बातके विस्तारसँ बुझय चाहैत छी।
हमरा सभक नीक बात ई लगैत अछि जे गाममे एखनो लोक सब अपन परम्परा आ रीति रिवाज के बहुत त सम्मान दैत अछि एहि कारणे संस्कृति एखनो जीवित अछि।
सही कहिलु बुजुर्ग सब छोट बच्चा सबके अपन भाषा संस्कार आ परम्परा सिखावैत छथि एहि कारणे एक पीढ़ी से दोसर पीढ़ी धरी संस्कृति पहुँचैत रहैत छ
मैथिलीक मिथिलाक भाषा सुनिते मनमे अपनापनक भावना जगी जाइत अछि। बाहर रहला पर जखन केओ मैथिली मे गप करैत छथि तखन बहुत खुशी होइत अछि।
ह ई बिलकुल स्वभाविक बात अछि। मातृभाषा मनुष्य के अपन माटी आ अपन लोक सब जोड़ी के रखैत अछि।
हम सुने छी जे मिथिलाक चित्रकला सेहो दुनिआ भरिमे प्रसिद्ध अछि। एहि कला बाहर मे किछु बताउ।
मिथिलाक चित्रकला बहुत प्रसिद्ध अछि घरक देवाल आ कागज पर प्राकृतिक रंग से बनावल चित्र अपन सुन्दरता परम्परा कारण दूर दूर धरि पसिन्न कयल जाइत अछि।
विवाहक समय जे गीत गाओल जाइत अछि ओ सुन के बहुत आनन्द आबैत अछि। प्रत्येक गीतमे अपन संस्कृति आ भावना झलक झलकैत अछि।
सही बात विवाह गित शौर समदाउन आ आन लोकगीत मिथिलाञ्चलक संस्कृति पहचान छथि एक न्यू काम मे अी परम्परा के बहुत सम्मान भेटैत अछि
पर्व त्यौहारक समय पूरा गामक वातावरण बदलि जाइत अछि सब लोग एक दोसरा के घर जाइत छथि आ खुशी बाँटैत छथि
हँ ई मिथिलाके विशेषता अछि पर्व केवल पूजा न बल्कि परिवार आ समाज के जोड़बाक माध्यम सेहो अछि
हमरा लगैत अछि जे मिथिलाके लोकसभ अतिथि सक् अ सत्कार में सबसे आगा बढ़ै अछि घर आयल प्रत्येक अतिथि के स्वागत बहुत सम्मान कएल जायत त अछि
ह अतिथिक सम्मान करब मिथिलाक पुरान परम्परा अछि एहि कारण बाहर से आयल लोक सबस बहुत प्रभावित होइत छै
गामक सधा जीवन आ आपसी मेलझोल उ हमरा बहुत प्रसन्न अछि एहन अपनापन शहर मे कम देखबा लेल भेटैत अछि
ह ई बात सही अछिथिल मिथिला लोक सब सुख दुख मे एक दोसरा के संग ठाठ रहैत छथिन ई एकटाक भावना संस्कृति के मजबूत बनाे अछि
हमरा मन मोहित अछि जे अपन संस्कृति बारे मे प्रत्येक युवा पीढ़ी के जरूर जानबाक चाही
निचे रूपसँ जे युवा अपन इतिहास भाषा संस्कृतिके जानत तखन ओ गर्वसँ अपन पहचान बचा सकत
आब हमार अपन भाषा आ संस्कृति पर पहिने से बेसी गर्व महसूस रहल अछि एहि विषय मे औरा जानबा के इच्छा बढ़ि गेल अछि
ई बहुत खुशी के बात अछि अपन संस्कृतिके जानब आ ओकर सम्मान करब प्रत्येक व्यक्ति के करर्तब अछि
ठीक अछि कले फेर फोन करब मैथिलीका चलक पर्व भोजन आ आन परम्पराके बारेमे विस्तार गप करब
अवश्य हमरा सेहो एहि विषय पर गप करब बहुत नीक लागैत अछि करली फेर हम आरामसँ बात करब
आब फोन राखे छी अ भगवान करूथु जे मैथिली काल जे भाषा संस्कृत आ परम्परा सदेखन सुरक्षित रहै आ आगाँ आयवला पीढ़ी धरि गर्वक सङ्ग पहुँचैत रहै
काली गप्पक बाद हमरा मिथिलाञ्चलक संस्कृति जनबाक इच्छा ओर बढ़ि गेलो अछि आइ फेर फोन केने छी कारण हम चाहैत छी जे अपन माटी अपन लोक आ अपन परम्परा के आओर गहराई से बुझी
बहुत नीक जेकरा अपन संस्कृति पर गर्व होइत अछि ओ कखनो अपन पहचान नहि बिसरैत अछि मैथिली के प्रत्येक परम्परा पाछा किछु ने किछु इतिहास आ अर्थ तऽ जरूर रहैत अछि
ह हमरा गामक त्यौहार सभ बहुत नीक लगैत अछि पर वर बाबू के पूरा गाम मे अलग उत्साह देखबा लेल भेठैत अछि छोट से पेघ धरी सब लोग तैयारी मे जागी छथि
हमरा मिथिलाक खान पान सेहो बहुत प्रसन्न अछि घर मे बनल पारम्परिक भोजनक स्वाद कतेको दूर रहला बादो मन मे याद आबैत रहैत अछि
सही कहलहु मिथिलाके भोजन केवल स्वादिष्ट नहि बल्कि हमर सादगी अपनापन कारण सेहो प्रसिद्ध अछि घर मे प्रेम से बनाओल भोजनक स्वाद अलग होयत
गाम मे जखन कोनो विवाह होइत अछि तखन पूरा वातावरण बदल जाइत अछि गीत हँसी खुशी आपसी सहयोग देखै बहुत आनन्द होइत अछि
हँ विवाह केवल दू व्यक्ति नहि बल्कि दू परिवारक मिलन मानल जायत अछि एहि कारण पूरा गाम एकजुट भएके सब काजमे सहयोग करैत अछि
बुजुर्ग सबके बहुत समान देल जाइत अछि छोट लोग हमेशा
ई मिथिलाक संस्कार अछि बुजुर्गक अनुभव परिवार लेल अमूल्य होइत अछि हुनक सम्मान करब प्रत्येक व्यक्ति कर्तव्य मानल जाइत अछि
आय काल्हि बहुत युवा शहर जा रहल छथि